हऽ यौ आयुष जी की हाल ऐछ।
बड़ियाँ बड़ियाँ
कि यौ फोनो तोन नै करै छि यौ।
कनि रहै छी बस व्यस्तता में की कहूँ
हँ आब तऽ बाल बच्चेदार हम सभ भेलैं हमरा सब केँ तऽ आब बस बाल बच्चा केँ फर्ज निभाब केँ छै है जिन्दगि में ऐछ
सैहे छै की कहबै कि कहौं अहाँ केँ भाबी एकबाग अहाँ केँ भाबी जें छथिन एखन प्रेगनेन्ट
अच्छा तीसरा बला यौ तीसरा बच्चा ऐछ
ई छटिम बच्चा है यौ।
अरे यो आयूष जी एकटा हम सजेशन देब चाही छी। छी देखियौ छ छठिन कर केँ नै यऽ देखियौ। अहाँ केँ प्रॉपर्टी अहाँ केँ एखन बीसें बीघा ऐछ नै
हु बीस बीघा तऽ एक जगह में ऐछ।
अच्छा
हँ यौ।
नै नै नै नै देखियौ बाल बच्चा देखियौ आब माइन कऽ चलूँ केकरो कम चैल जेतै केकरो बेसी चैल जेतै छ छओं मेँ स प्रॉपर्टी तऽ अपने में अपने लड़त तै दुआरे।
ओ हमर छ जगह छ क्षेत्र में बींस बींस बीघा छै तऽ छंओ कऽ अलग- अलग जगह दऽ दबै
नै से तऽ अहाँ केँ दरभंगो जिला में ऐछ आ पटना में कतै ये
पटना में तऽ हमर हे दू सौ एकड़ जमीन है
दू सौ एकड़ ऐछ नै हमर हमर तऽ पटना मेँ अहाँ केँ नब्बे बीघा छलै यै बीस बीघा सेल कऽ देलियै बुझलियै हऽ अहाँ केँ कत छलै पटना में ओते पटना में बोरिंग रोड में छले न अहाँकेँ
हऽ
बोरिंग रोड में ऐछ न
जी ओते
अच्छ अच्छ तऽ तऽ ओहे सब चीज छियै तखन कथी भाबी प्रेगनेंट छथिन
हँ छ महिना भेल छै तीन महीना
एखन एखन कत यू एस में छीयै अहाँ
एखन यू एस में कहाँ छी यौ एखन तऽ हम एतऽ छी कतऽ अमरिका में
अच्छ अमरिका में छी।
जी कनि हैल छियै एतऽ घुमै लऽ।
अच्छा तऽ ओतै प्रेग्नेंसी भऽ जेतैय भाभी के।
नय एतय किये हेतै, चलि जेबै काल्हि परसू मेँ यू एस घूमय तऽ घूमै फिरै बला आदमी छियै।
अच्छा कोन महीना अछि छै
छठी तीन महिना
नय तऽ अखन तऽ नहिए हैत ओना बेसी गोटा किछु किछु लोक छथिन जिनका छठिमा महीना मे भऽ जाइ छनि
नय से हमर कनि छै टाइमेसँ होए
हुँ हुँ अथी ओकर की हाल अछि बड़का बेटाक के अहाँके
बड़का बेटा हमर एखन गेल अछि ओतऽ घुमै ले
ओ तऽ सोलह सत्ररह साल के भऽ गेल बड़का ने
हँ बरका कहल कि पप्पा आर घुमैके मोन करैये हम कहलियै जो जत्तऽ जेबह तऽ गेलै दुबइ हँ
आयो इम्हर किछु दिन पहिले भऽ गेलै एक डेढ़ साल पहिले हमरा अखन ध्यान मे एल ये हमर बेटिया नय छै कृतिका कृ
हँ हँ
हमर बेटिया अहाँके बेटा मतलब की इम्हर शायद आयल छलै अहाँकेऽ एतऽ जे छै से अथि बचछी मे तऽ ओ वाला रिश्ता हय अहाँके की नाम अय ननिहाल वाला
हँ हँ हँ हँ हँ हँ
उम्हर शायद घूमऽ फिर ले आयल हेथिन
हँ हँ हँ हँ
तऽ हमर बेटी की कहै छेलै ई आयुष चाचा का लड़का है तऽ हम कहलियै हँ हँ तऽ नहि सो हमको बात करने का कोशिश किये गलत नजर से देखै छलखिन हे शायद हँ देखियौ आयुष जी आयुष जी देखियौ देखियौ आ मानिकऽ चलु हम दुनू छी अहाँ के जिगरी वाला एकदम खून सँ रिस् वला मित्र छी बुझलियै की नय हँ आ हमर सब बाल बच्चा ई सब करतै तऽ नय न सूट करै छै
नय हम अहाँके मुद्दा मे बात करै छी देखू आब हम चाहे छी न ई मित्रता जे छै खून के रिस्ता मे बदलै
हँ जी जी जी
अहूँके लड़की अहूँके लड़की सत्रह अठारह सालके हमरो बेटा सत्रह अठारह सालके
नय आयुष जी देखियौ आयुष जी देखियौ अहाँके लड़का अछि देखियौ अहाँके नेचर के अछि हँ तऽ देखियौ हम एकेटा गप्प कहब देखू आयूष जी खराब नय लागै देखियौ अहाँ शुरू से मतलब रहि गेलियै कनि जे छै से मात मुखिया लाइन मे रहि गेलियै हम क्लियर कट बाजय वला आदमी छी बुझलियै की नय हँ तऽ जे छै से अहाँ रहि गेलियै तऽ आब अहाँके मानिकऽ चलू अहाँके बेेटो पर अहाँके देखियौ बहुत तरहके अहाँके बेटो दिया हम कांड सब सुनलौं हे हँ,
यौ शेरके बेटा हे उ शेरके बेटा रहतऽ तऽ कि ईसभ नय करत तऽ की करत! हम पोलिटिक्स लाइनमे किए ठाढ़ छी इहे ले ने!
देखियौ हमसभ तऽ अहाँके पता अइ शुरूसँ शरीफ रहलौं हमर बेटियो जे छै से शरीफ! हँ
हमर बेटा कहि देत हमर बेटा कहि दे तऽ ओकरा अहाँकेँ बेटी पसन्द ह तऽ ओ हमर सबके भो जाएत
नहि देखौ आई यो इ हेलो देखियो हमर जैय हमर जैय अछि जे हम अहाँके क्लियर कट बात कहब हँ
कहूऽ
हमर त जे छै से एकेटा अछि बुझलिये कि ने हम किछ द त नैय पायब अगर एहन गप
कोनो दिक्कत नैय कोनो दिक्कत हमरा किछु नैय चाही हमरा खाली बेटिया चाही बच छैय हमरा चाही रानी जैना रहत घर पर राज कारता
नहि राजकर्ता ओ हम बुझि गेलहुँ बुझलियै कि नहि! लेकिन एकटा गप छैय आयुषजी हुम कि मान कऽ चलू जे छै से हमर तऽ बेटिया अहाँके पता किछो छै य तऽ हाई क्लास के छै य सुन्दर, ताऊ मैं हर चीज मे छै य
तऽ हमर बेटा कम सुन्दर अहाँके देखाई दैया
देखौ? आयुष जी ह्ऽ हऽ
ओ बिजनेस छैय ओकर यही उमर में ओरा बिजनेस दऽ देे ने छी दूटा चारि चक्का,
नैयआयुष जी एकटा बात कहूऽ एकटा बात कहू आयूष जी ओ लीगल हथियार के लीगल हथियार के ओ सेहो ई सब? कोरैछै हँ हम तऽ एकेटा, नैय देखियौ ओ किछ छैय तऽअहीं के बेटा अइछ आयुष जी तऽ हमरा? पता अइ ओकर काण्ड सब हमरा तऽ इहो पता अहाँ वला जे फोर्च्युनर छलाह
हहह हाऽ
ओऽ ओ अखन अहाँ ओकरे दऽ देने छियै ओकरे चाहबी ले बेटा तू घुमा सिखबाइयो देलियै अहाँ ओकरा!
हँऽ
हुम्मऽ देखियौ आ ओ तऽ ओअहाँके छोटको बहुत चांगला आइ तीन टा बेटा अछि ने अहाँके आ तीनटा लड़की?
हँऽ हँ ऽ
अच्छा तऽ जैय छैय ओइ गप हम कहे रहल छी अहाँके?
देखू हमर हमर बड़का कनि हात तमशाह? ओ जे चीज पै जिद्द कलै लक हमरा याद ह न यौ हम ओकरा चैर चक्का कि बुझायासिखबऽ? चाहलीए नैय सिख बऽ चलियै जीद कऽ लेलक हमरा चारि चक्का सिखबाक! त हम तऽ बाप बक हारि गेलियै आब ओ जिद्द जखन कयल देत कि हमरा कृतिके पसन्द अय तऽ हम आओर अहाँ ओकरा मे की कऽ सकैत छी?
हँ मान कऽ चलू लेकिन हमर कृतिकाके नैय ना पसन्द छै?
ओे लड़का लड़की बुझते लड़की के नैय पसन्द करते लड़का के तऽ हम हम सपोर्ट करबै? आओ टेंशन नैय लिअ ओ बच्चा बुच्चाक के बात छै बच्चा बुच्ची बुझते अपन,
हूम हँ ओ सब बच्चा बच्चा बला ओहिमे हम दुनू, अपन किएक कऽ सकैत छी बुझलियै कि नैय हँ!
हेजे तोरा घुम बा कऽछौ फरब कऽ छउ घुम, जतेक घुम सकै छै कोनो कोनोबच्चा कोनो बच्चा कोनो बच्चा
बुझलियै कि हमर कनि हि हुनका अहा कहि देबे अपन लड़ कै केँ कि हमर अपन मित्र अपन जिगरी मित्र केँ जे छै से ओ अहाँकेँ पुत्र छथिन कनी अहाँ कऽ केह देबै जे छै से
हमरा सही बात छै उत्तम उत्तम बात
हऽ छोटका कोन क्लास में कोन क्लास में अखन ऐछ
छोटका जे ऐछ ने एखन ओ सातवीं में एखन सेवेन्थ में
छोटका अपन मैय पर मैय पर चैल गेलखिन भाबी पर
भा ओ शान्त स्वभाव कऽ बच्चा छै ओकरा कनि खाय पिबेक केँ शौक शौकिन जे गेम तेम जे आइ काइल में की कहाँ होइ छै खेलैत रहल भए गेलै अ ओकरा स जे छोटका छै न से अखन थ्री क्लास
लेकिन आयुष जी हम एक एकटा गप कहब अखने से जे अहाँ ओकरा अड़ाई लाख केँ मोबाइल दऽ देलियै बड़का केँ अथी आइ फोन सेवेन्टीन प्रो मैक्स कोनो मोबाइल छै एहने किछ हमर बेटी कहलक हँ ई तऽ जे छै से हमरा कहलक कि आयुष चाचा को तऽ हम कहलियै हुनका बुझलियै कि आयुष चाचा आ हम हुनका कहलियै कि आयुष चाचा शुरुए से रहे थोड़ा सा उन शौकीन आदमी तऽ
देखियौ आइ देखियौ आयुष जी अहूँ देखियौ हमहूँ सब तऽ गरीबे स उठल छी हऽ एक समय एक समय छलै कि हमरा सब केँ बटमो वाला मोबाइल नै छलै हँ तहाँ तहाँ हँ हम सब जे सुख नै कऽ पेलै से अपन बच्चा कऽ करवा रहल छी
नै हम की केलिय बुझलियै हम हमर बेटा लऽ कऽ गेल कोन देन तऽ मॉल छै यू एस में लऽ कऽ गेल गेल छलै ओकरा लगै छलै ओ टाइम एस अथी सैमसंग केँ ट्वेन्टी फाइव अल्ट्र की कहाँ छलै हऽ ओ गेल कहलक कि पप्पा हमरा मोबाइल चाही हम कहलियै बेटा तोरा लऽ तऽ छौ एखन पास कर बारबी हम तोरा और कीन देबौ कहै छै ओत ओत ओक मँह उदास भऽ गेलै आब हमर बच्चा आनर बच्चा हमरा मोन उदास देखल न जाइय हम कहलिय कते केँ छै फोन दै कहै छै अड़हाइ लाख हम कहलियै सिर्फ हम कहलिये ठीक छै लऽ ले अब नै मानव तऽ की करव लऽ लऽ आइफोन ताइफोन की कहाँ लेलाक हऽ
अखनो एछ की मेन जे बात छै न देखियौ बड़ का अहाँकेँ देखियौ हमहुँ ओकरा कहनै छलियै बुझलियै ओकरा भेटल जे छलै न तऽ हम ओकरा कहलियै कि बौआ तू बड़का घर केँ लोक छ हँ
से नीक स रह हऽ हऽ तोहर बाबुए जी हमर मित्र छथिन ह
तऽ ओकरो कनि जे छै से आयुष जी हम खिस्सा नै हम खराब नै मानब कनि ओकर बोली विचार टेड़ बला है जे हम क्लियर
हँ से कनी छै मुँह फट छै बच्चा
ह हमरा कहैया त हमर बाबू के मित्र छलियै ने हमर नै ने छियै तऽ ओ देखियौ संस्कार आयुष जी अहीं पर गेलै ओकर
की कहू हम चाहलियै कि ईसभ दुनियादारी छोड़ कऽ हम
नय तऽ से अहाँ कनि ओकरा समझा देबै कि भास्कर जी हमर मित्र छथिन तो
हम ओकरा चाहिओक किछु नय कहि सकै छी ओ भास्कर भाईसाहब हम तऽ लाचार भऽ गेल छी जवान जहान बेटा अय गरम खून छैय आइ काईल के आइ काईल के संगति के देखे जे हमरा तऽ जई दिन मोन खराब हैत मोन खिसके त हम सार के गर्दन काइट देब
हमर तऽ जे छै से बड़का बेटा जे छलए आयुष जी से तऽ दुबई मे जे जमजम वला अय ओकर बउनसर ऐछ हँ
बाउनसर वाला मे गेले
हँ हँ सात फुट के छैय नै ओ
निठ्ठा से तऽ छै है
हँ तऽ ओ अपन गेलै एय ओकरा ओकरा ओतऽ जे छै तेह अहाँके पाँच लाख रुपैया अखन मंथली दऽ रहल छै
ठीके छै कि निकले छै बच्चा सब सब सेटल भऽ जाएना मोन तृप्त भऽ जाय छै हमरे बेटा के देखे छियै एकरा हम अब ऐत भारत त देश में नई राखब हँ
ई भऽछी में जे अहाँ के छले ई की नाम अईछ अथी नब्बे बीघा ओतो न छला अहाँके
हँ हँ हँ
तऽ ई भऽछी वाला सुनै छी सेल कऽ देलियै यौ
ह सेल हम केलिये भचछी गांव दिसन जे छै न भचछी ओहन डेवलॉप ऐरिया नय छै जेहन हमरा क्षेत्र
भचछी मे मान केऽ चलू अपन बाल बच्चा के अगर कखनो रखबो करबै तऽ बिगईड़ जायत
भचछी छै छोट मोट जगह भचछी छै छोट मोट जगह तऽ ई छोट मोट जगह हमरा बास नय खैत
हँ हँ ई बात अहाँ से अहाँ शुरुए स बड़का आदमी रहलो शहर में रह वला आदमी विदेश में अहाँ केतऽ दिल्लियो में बुझाई या गांव गामे